हेलो बौआ।
ठीक छै, अहाँके की हाल?
हमरो ठीक हय, की सब भ रहल छै?
कुछों नै य अहाँके कथी सब भ रहल यै?
खेनाइ-पिनाइ भऽ गेलौ?
हूॅं खनाइ, अहाॅं के खनाइ-पिनाइ भ गेल।
आ हमरो खेइना-पिनाय भ गेलो।
कथी सब?
आइ बनल छलो मटन-चावल बुझलिह।
अच्छा।
हाॅं माॅंस भात बनल छले यै, गेल छलियै राजनगर।
हाॅं और तब की सब पर छी। । हेलो। तैयो की सभ करै छिये, तब।